हेलो
हँ हेलो।
की हाल चाल
ठीक यऽ अपन बताउ, की सब करै छी
नहि, अभी पढ़ै लए बैठलहुँ तऽ हम कहलियै, कनि बात करियै। तऽय कथ नहि
अच्छा ओ कॉलेजमे अथी च मिलै छलैए ताहि दुआरे ग छलै फॉर्म मिलल यऽ, तीन सालवला।
अच्छा, तऽ भरालिए
हँ भर वेलऐ
कथी आर लगल कथिी आर करऽ पड़लै कॉलेजं
किछो ने बस एकटा एडमिट कार्ड लगलै ए फर्स्ट सेमेस्टर के
हुँ
आओर गेलियै तभी तऽ नय लऽ के गेल रहियै, तऽ लोचा बढ़ि गेलै। तऽ ओ सब ची तऽ कहलिय ने जे हमरा हम फन बिसरि गेल छियै तऽ हमरा कनी काम करबा दिय कियेकि बहुत दूर से हम आयल आयल छी। तब हमरा काम करबा दिअ त त आओर सब मगर मानि गेलखिन ह। तऽ उएह काम करबेलखिन तऽ देलखिन फॉर्म
अच्छा, भऽ गेल ने तऽ?
हँ भऽ गेलै।
की होइ छै कॉलेजवला सभ, आओर एते धूप छलै आइके, एहन धूप? सौंसे बजा बजा के सबके परेशान कऽ देने छै।
हँ हँ देखबै तऽ करै छै धूप कत एह छै, बहुत दूर छै तऽ परेशान केने छै सभके।
हँ हमहुँ गेल रहियै हमरा आरके तऽ दोसर कॉलेज छै हम आरके एग्जाम छै, परीक्षा रहै प्रैक्टिकल वाला भेल रहे हे। ताहि दुआरे गेलियै, एते रौद छलै, एते दूर भऽ जाय छै ने, चलि के जाइत-जाइत बहुत परेशानी भऽ जाइत अछि। तऽ उएह हमहूँ आ सुन-सुनने रहियै कि अहूँ सभ जायवला छियै कॉलेज। हम कहलियै देखियए कथीर भेलै कॉलेज मे कियेकि अहाँ सब के तऽ पेपर-पेपर नय छेल।
हँ पेपर हमरा नय छै, बस हमरा गेलै छलै फॉर्म जमा करै लए, फेर देखै छियै, नोटिस आयल छै। पता ने की काम छै, ओएह मे जेतै
बी ए कऽ रहल छियै।
हम तऽ हिस्ट्री से कर रहल छी।
अच्छा ताहि दुआरे हमे प्रैक्टिकल नय हे न
ह हँ हमरा मे प्रैक्टिकल नय छै ओ ओनाहिते कोनो फार्म ओरमे देतय या कोनो जमा करू
हँ, कॉलेज मे बहुत तरह के काम ह बहुत तरह के काम है।
वैहय लेल गेल
रहे नय तऽ अच्छा, अकेले गेलै छलियै की?
नय एगो हमर दोस्तो गेल छलै हमरा साथे एगो दोस्त ओतै छलैथ।
अच्छा, तऽ ठीक छी ने?
हँ ठीक छी अहाँसभ ठीक छी ने
हँं से हमहुँ सब ठीक छी इएह मोन अस्वस्थ लगैत रहय आयल कॉलेज पर गेल रहिये न हम तऽ अकेले गेलियै इधर से आबे काल मे एगो लड़की मिल गेला हुनके संगे एलु बहुत दूर भऽ जायत चलि के जाइत जाइत बुझियौ पैर सब एत दर्द करे हे सुतल छेलियै उठलियै कहलियै कनी पढ़ि लियै फेर कहलियै अहाँ से बात कलू सुनै छलियै कॉलेज गेलै पता नय की काम भेलै की नय कनि पूछि लै छी
भऽ तऽ गेल काम
हू
आओर सब गाम कहिया आबै छी
गाम अभी तऽ नहि जायब सोच जाइ छलै कुछो एतऽ घूम घूमि के आयब तब गाँंव चलेके
हँ तऽ कहिया जेबै प्लानिंग तऽ नहिए बनेलियै या दिन तऽ बात केने छलहु अहू से तऽ ने अहू बजलियै ने उएहे बजलखिन हॅं
कहलखिन ओ टिकट के पैसा सब भेजै ले से टिकट दू चारि दिन पहिले कटबय पड़ता एना एते भीड़ रहै छै रैव के तऽ कहियो घुर के नहि जाय ओतऽ किआाकि रवि के अधिकतर लोग के छुट्टी भऽ जायत तऽ सब घूमय लए जायत नऽ बहुत भीड़ भऽ जाइ छै तऽ कहलखिन ओ कि सोम या मंगल के कहियो एहने दिन चलब तऽ पैसा भेज लए से टिकट कटबै पहिले पाँच छः दिन पहिले तऽ सभ आदमी मिला कऽ हुनका पैसा भेज दियौ तऽ ओ टिकट कटा देथिन तब चलब जहिया‌ चलू टिकट बनल रहत तऽ
ओहो भऽ सके पैसा भेज देबनि अपन टिक टिकट बना लेथिन नऽ ओ
हँ बना लेथिन ओ खुदे मोबाइल सऽ काटि लै छथिन तऽ कहलखिन जे सब आदमी एकेठिन काटि लेने रहब टिकट तऽ नीक रहत तऽ सब आदमी पैसा भेजू हमरा आओर टिकट कटा लै छी तऽ हम कहलियै ठीक है हम भेजै छी हुनकासँ बात
हम पैसा एय लेल नहि छै
हू जादा पैसा नय ऐछ एक्के सए रुपैआ कि किछु एक सए लगबो नहि करय शायद अस्सी रुपैआ कि नब्बे रुपैआ लगे‌‌ हय तऽ हमरा लगभग लगाया एक सए तक मानि लिअ अपना सबमे तत्काल हँ तऽ उएह बात कहै छलैह तऽ हम कहलियै हुनकासँ बात केयने रहियै एहि विषय पर तऽ ओ कहलखिन जे ठीक है तू हुनका सऽ बात करही तऽ हम केलियनि तऽ उ पैसा के बारे मे कहलखिन तऽह अपना दुनू मिल पैसा भेज देबै आओर हुनका सबके कहि देबनि नऽ तऽ ओहो सब भेज देथिन तऽ सबगोट टिकट कटा लेब
हँ तऽ किनका भेजबै ऐहे ने जे अहाँके साथ रहैया
हँ हँ हँ ओहि छोटकि के भेजे के छै
हँ तऽ कोइ बात नहि हम भेज देब पैसा अपन टिकट कटा लिअ फिर प्लानिंग बना लिअ जे ऐय नऽ ऐय दिन जेबे तऽ गार्जियनके कहनाइयो तऽ जरूरी छै ने तऽ हुनको औरके कहबैनि
तऽ बहुत जर सत्य जरूरी अछि कहनाइ गार्जियन कऽ इजाजत लेनाइ जरूरी अछि
हँ तऽ हुनका कहबनि पुछबनि जाय देथिन तब तऽ जाय देथिन तऽ चलब सब सखी मिलके
हँ हँ ताबे सहमतियो लऽ लिअ तऽ ओ कहत मम्मी पापासभ कहथिन तबे ने टिकटो बनेबे मानि लिअ टिकट बना लेबे आ मम्मी सबमे कहथिन नहि जाय लए तऽ फेर दिक्कत भऽ जेतै
हँ
हुँ आओर सब बताउ तब की करै छी
आओर सब तऽ ठीक यऽ हमहूँ आओर एलहुँ हे ओतऽ सँ तऽ कनि अस्वस्थ मन लागि रहल छल
हुँ सबके बजा केँ बहुते परेशान केलखिन मगर मास्टर सब नऽ
हँ बहुत करैत छथिन आब की करबै आब पढ़ाइ केँ मामिलामे तऽ कनी कष्ट झलही पड़त
हँ से तऽ अछि तब खेनाइ पिनाइ नय बनेलहु अभी
नय अभी तऽ नय बनेलहुँ खेनाइ पिनाइ अहाँ सभ केँ बैन गेल
नय - नय हमरो सब केँ दस बजे बने अछि
हमहुँ सभ जेबै नऽ आब बनबै कऽ लेल
हँ आठ तऽ बज गेलै हुँ देखियौ गाँव घर मे ई छै हँ - हँ कोनो बात नय आराम कऽ लियऽ नीक रा तबे बनाएब
अ हँ
हुँ अच्छा त आओर मम्मी आर ठीक है नऽ सब
हँ मम्मी सब तऽ ठीक छथिन अहाँकेँ मम्मी सब ठीक छथिन नऽ
हँ - हँ हमरो माँ सब ठीक छथिन आओर सभठी चाची केँ तबियत खराब भऽ गेलैन आइ फोन केने रहियैन तऽ चाचिये उठेलखिन फोन कहै छलखिन जे तबियत खराब हो गेल हम तै नय राजनगर आब पेलू तऽ हम सोचलियै चैल जाइ छी हम अपन रूमे पर
की हे
बिया अच्छऽ आओर सब कहू तब की सब केना रहैय अछि
घरे फोन तऽ हमहुँ केने छलियैनि तऽ की कहै छै मम्मी सब तऽ कहै छलखिन आबि जाइ छलै मगर नय गेलियै पढ़ाईयो अतऽ पड़ै छै नऽ पढ़ाइ करऽ पड़ै छै
हुँ आ ओनाहितो एनी केँ प्लानिंग करिते छी तब करै लैब एनी सँ जायब नऽ तब चलब तऽ कनि दू चारि दिन घर पर रहबो करब आराम से
नय ल अभी जायब आर काल्हि आयब फेर ओनामे मोन नय होइत रहै आबी केँ घर से
हँ से तऽ होइत छै जल्दी घर पर से आबय के मोन नय होइत रहै
हँ सेहा बात छै
हँ तब विचारि लिअ पैसा हम भेज दै छी अपन टिकट बना लिअ कहियौन हुनका जे टिकत बनाबै केँ लेल
हँ कहै छियै उहो कतोऽ गैल अछि अभी किनको से मिले ले अभी नय अछि घर पर
अच्छा
हुँ एथिन नऽ तब कहबै हुनका टिकट काटि दै ल सब केँ
कहबे हुनका टिकट काइट दैय कऽ लेल आ चलब सबगोटे मिल केँ सबसँ कि मिर्स चलब हुनको कनि कहिये दबन ने
ठीक हा कहि देबै हुनको कहि देबै
जिनकर शादी भऽ गेल जे छै तऽ हुनको कहिये देबनि जे
हाँ आइ मिलल छलखिन ओहो कॉलेज पर कहलियै हुनकर पति ल के आयल रह ओतऽ कॉलेज तब कहलखिन ओ जे अपन पति के पुछने- पुछलखिन एक बार तऽ ओ कहलखिन जे ठीक हा अहाँ सबके जे ठीक लगै से करू जाइके हा सब जाइ हइ तऽ चलि जाउ लेकिन एन हुनका पति नहि रोकलकनि एको बारी आ हम जे कुछ तौँ हमरा आर के सामनेमे नहि रोकलखिन हँ
एहि सामनेके करूछु हुनकर पति बहुत अच्छा छथिन हमरोसँ बात केयने छलखिन तऽ कहै छलखिन इएह बात कि हमर पति नफरत कतहु जाय के लेल नहि रोक रहल छै
हाँ हुनका घरोके आदमी सब हमरा बहुत नीक लागै हा हाँ
हाँ
सब हुनका बड़ नीक से राखै
बहुत परिवार अच्छा मिलल हुनका
चलू खुश हे कतहु नीक बात हे एगो कम से कम ई तऽ बुझे छियै ने कि कोनो चीजके दुख नहि होय से सब एते प्यार करै वाला मिलल हे
हाँ से धर छनि हुनकाज कि बहुत सब माने जाय छथिन कहे छलखिन लेकिन हमरो से हुनकर भैसुर हुनकर ससुर
हाँ घ-भैर घर हाँ भैर घर ब- बच्चा सब देखलियै हुनका लग हमेशा रहै हे
बहुते नीक अछि बहुत हमरा खुशी लागल हुनका देख कऽ कि अपन घर परिवारमे व्यस्त आओर खुश छै हूँ
हाँ चलू त ठीक छै जा छियै ने हमहुँ खाना उना बनबेके लेल
अच्छा तब आर ठीके हइ तऽ देखियौ की केना होइ छै तब कहै छी कनी देर आर रुकि जाउ बुझलियै हूँ आर सब ठीक हो ने बातके टेंशन तेंशन नहि ने
नहि नहि कोनो बात
नहि देखियौ की करबै जिंन्दगीमे कनि मनी नोक झोंक अबैत छै तऽ अपन खुश रहू से बात
हाँ
अच्छा ठीक हे राखू तऽ नीक जकाँ रहब कि हे
ठीक प्रणाम नमस्ते
हूँ-ह